हेलो
हँ नमस्कार मित्र
जी नमस्कार
हँ कोना छी ठीक छी
सभ ठीक छै
काल्ही हम सभ परिवारक संगङ्ग चिड़ियाघर घूमे गेल रही ओतय अनेक प्रकार रंग बिरङ्ग पक्षी जङंगली जानवर आ दुर्बल जीव जन्तु सबके नजदीक से देखबाका अवसर भेटल मित्र जहीं से हमर ज्ञान सेहो बढ़ल आ बहुत आनन्द सेहो आयल मित्र
ई बहुत नीक बात भेल हमहुँ बहुत दिन से सोचि रहल छी जे चिड़ियाघर देखै जाउ क्योंकि ते किताब मे पढ़ल जानवर सबके अपन अपन सखीश देखबाक अनुभव अलग तरह के होइत अछि आ बच्चा सब लेल सेहो बहुत उपयोग होइत अछि
जखन हमसभ मुख्य द्वार सँ भीतर परवेश केलौ तखन चारुकता हारियर गाछ वृक्ष स्वच्छ वातावरण आ चिड़िया चुन मुख मधुर आवाज सुनाइ पड़ैत छल जाहि से पूरा वातावरण अत्यंत मानल छै मन मोहक ओ शान्तिपूर्वक लगैत
अहाँसभ पहिने सिंह आ बाघ देखलूँ केँ केँ ते अधिकांश लोग पहिने ओहि सबके देखबाक इच्छा रखैत छथि कारण ओ सब जंगलक सबसँ शक्तिशाली आ आकर्षक जानवर मानल जाइत छथि
बिलकुल सच कहलहु आ पहिने हम सिंह देखलहु ओ अपन बड़ामे आराम से बैसल छल मुदा किछु देर बाद जोरदार गरजन कयलक जाहिसँ स्थित सब दर्शक रोमांचित भऽ गेल मित्र
सिंहक गर्जना सबू अपने पे एकटा अद्भुत अनुभव होइत अछि कारण टी वी पर देखबाक अपेक्षा वास्तविक रूपमे ओकर शक्ति आ व्यक्तित्व बहुत परभासे परर्धित होइत अछि
बिल्कुल सही केहलौं तकर बाद हम बाघ देखलू तऽ धीरे धीरे अपन क्षेत्रमे टहलैत छल ओकर शरीर पर सुन्दर धारी सब बहुत आकर्षक लागैत छल आ सब लोक ध्यान पूर्वक ओकर गतिविधि देखैत छल
हाथी सेहो देखलू कि नहि ई कारण हाथी बहुत बुद्धिमान आ सामाजिक जानवर मानल जाइत अछि आ ओकर विश विशाल शरीर बच्चा सबके विशेष रूप से आकर्षित करैत अछि
बिल्कुल सही कहलौ हाथी बोल शाम स्वभवक छल ओ अपन सुर से घास उठाक खाइत छल आ समय समय पर पानी सेहो पीबैत छल जे देखैत सभ गोटे बहुत प्रसन भल रह छल
बन्दर सब की करैत छल कारण बन्दरक चंचलता आ नकल करबाक आदत देखि के लोकसब खूब हँसते छथि आ बच्चा सब ताली बजबए लगैत छथि
बिल्कुल सही केहलौं बन्दर सब एक गाछसँ दोसर गाछ पर कुदैत छल एक दोसरा खेलैत छल आ कतेक बेर दर्शक सब गतिविधिक नकल भरि गेल छल
चिड़ियाघरमे रंग बिरंग पक्षी सब सेहो रहैत अछि हुनकर हुनका सबमे सबके देखिक के प्राकृतिक सुन्दरता आ जीव जन्तु सब विविधता स्पष्ट बुझायत पड़ैत अछि
सइ केलउ ह मोर तोता हंस बत्तख अनेक रंगेक पक्षी देखलौ जकर सुन्दर पंखी आ मधुर आवाज सब दर्शन सब मान मोहन रहल अछि
अहाँ सब साँप घरसँ गेलहु कारण ओते विभिन्न प्रकारक विष विषधर अजगर देखबाक अवसर बढ़ टैत अछि जे ज्ञान बढ़ा मे सहायक होइत अछि
बिल्कुल हाँ ई सही कहलु साँप घर मे अनेक प्रकार साँप देखलु मुदा सब सुरक्षित खचा भीतर छल तऽ तोता पकर डल नहि छल आराम से देखैत छै
चिड़ियाघर घुमबाक समय स्वच्छता बनौने
राखब आ जानवार सब के परेशान नहि करब बहुत आवश्यक होइत अछि कारण ओहि जीविती प्राणी अछि हुनका त आरामक आवश्यकता होइत अछि
बिल्कुल सही कहल होइ मित्र कते जगह जगह पर सूचना लिखल छै जानवर सबके खाना नहिति पत्थर नहीं फेकू आ जोर जोरसँवाज नहि करू
हमरा बुझायत अछि जे चिड़ियाघर केवल मनोरंजनक स्थान नही बल्कि शिक्षा प्राकृतिक संरचना आ वन्य जीव सभक महत्व बुझबाक उत उत्कृष्ट माध्यम सेहो अछि
बिल्कुल सही नीक लागत अहाँके विचार बिल्कुल उचित अछि कारण बच्चास सब एहन स्थान घूम के जीव जन्तु सबक जीवन व्यवहार आ संरक्षण महत्वपूर्ण व्यापार हरी रूपसँ सीखैत छथिन
यदि प्रत्येक नागरिक वन्य जीव सबक रक्षा करबाक संकल्प लेत तखन प्राकृ प्राकृतिक संन्तुलन बनल रहत आ आगामी पीढ़ी सेहो एहि अमूल्य अ्पष् पदक आनंद सकत
सही कहलहु हमरा चिड़ियाघरक ई यात्रा जीवन भड़ी याद रहत कारण अतक मनोरंजक संग संग बहुत उपयोगी ज्ञान आ प्रेरणा से सेहो फरक रहै
अहाँके अनुभव सुनी की हमर उत्साह बहुत बढ़ि गेल अछि आब हमहूँ बहुत जल्द अपन परिवारक संग चिड़ियाघर घूमय जाबक
जखन अहाँ घुमै आबह जहाँ तखन अपन अनुभव विस्तार से सुनायब तऽ मित्र ताकि हम दुनू मिलके फिर से प्राकृतिक आ वन्य जीवन सब पर चर्चा कर सकै
अवश्य एहन यात्रा सब मनुष्यके प्राकृतिक नजदीकी जाइत अछि जिम्ममेदारीक भावना जगबैत अछि आ जीवनमे नव सीख प्रदान करैत अछि
बिल्कुल आशा करै छी जे हम सब सदे प्राकृतिक बन जीवन आ पर्यावरण रक्षा करब परयास करब ताकि धरती सुन्दर हरियाली आ जीवनस भरल रहै
जखन हम चिड़ियघरक भीतर आगाँ बढ़लहुँ तखन देखलहुँ जे प्रत्येक जना रक बड़ाक सामने जानकारी लिखित छल जाहि से ओकर नाम रबक स््तान खान पान आ स्वभावक कए बारेमे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भेटैत छल
सही कहलहु ई व्यवस्था बहुत साहरनीय अछि कारण एहिसँ बचपन सब आ बड़ा लोक मनोरञजन सङ् सङ् सीख सेव प्राप्त करैत छल आ प्राकृतिक महत्व के न जहाँ बुझि पाबैत छथिन
हम देखलहुँ जे कतेको स्कूल विद्यार्थी अपन शिक्षक संग चिड़ियाघर घूमे आयल छे आ शिक्षक प्रत्येक जानवरक विशेष तऽ बहुत धैर्य से सबके बुझााय रहल छले
विद्यालय से एहन शैक्षणिक भ्रमण करब अत्यंत आवश्यक अछि कारण किताबक ज्ञान तऽ भेटत अछि मुदा वास्तविक अनुभव जीवन भारी मनमे बसल रहैत छै
एकटा पोखरिके कातमे शझसँ वक्त आ कछुआ सब बहुत अशान्त वातावरण मे विचरण करैत छल जकर दृश्य देखिक हमर मन अत्यन्त प्रसन्न भेल
प्राकृतिक एहन सुन्दर दृश्य से मनुष्य्यक मानसिक तनाव आ कतेक अछि आ मानवे नव उसक भारी देत अछि ताहि लेल समय समय समय पर एहन स्थान अवश्य घुमबाक चाही
हम देखलू जे सभ दर्शक नियमक पालन करैत छल आ कोनो व्यक्ति जानवर सभके परेशान नहि रहल छल जहिसँ वातावरण बहुत अनुशासित लगैत छल
ह नियमित पालन करब अत्यत नागरिक कर्तव्य अछि कारण अनुशासन बनल रहल अछि जानवरक आ दर्शन दुनू के सुरक्षा सुनिश्चित रहैत अछि
चिड़ियाघरक कर्म चारी सब से बहुत मेहनत करैत छथि ओ सब समय पर जानवर सब के भोजन दैत छथि सफाइ करैत छथि आ हुनकर स्वास्थ्य विशेष विशेष ध्यान रखैत छथि
बस तब मे जानवर सब देखभाल करब कठिन काज अछि कारण प्राकृतिक जीवनक भोजन रहन सहन आ चार अलग अलग प्रकारक अछि
हम एकटा सफेद बाघ स देखलू जे अत्यन्त दुर्बल छल आ ओकर सुंन्दरता देखिक के सब दर्शक आश्चर्यचकित गेल। त
दुर्बल जानवर सबके सुरक्षित रख बहुत आवश्यक अछि नहि तऽ किछु वर्षके बाद ओ सब पृथ्वी पर सब समाप्त भ सकैत छथि।
चिड़िया घरमे घूमैत घूमैत हम बहुत फोटो सेहो खिचलु मुदा ध्यान रखलो जे फ्लस प्रयोग नहि हो। जहिस जानवर कोनो असुविधा नहि हो।
ई बहुत नीक बात अछि मुदा अत्यधिक प्रकाश सँ जानवर जानवर सब परेशान कर अछि ताहि लेल सबके सावधानी बरतवा चाही।
हम देखलु जे छोट छोट बच्चा सब अपन माता पिता के संग बहुत उत्साहित छल आ प्रत्येक जानवर के देखी के अनेक प्रश्न पूछ रहल छला।
सही कलहु बचपन सबक जिज्ञासा बढ़नाइ बहुत शुभ संकेत अछी कारण प्रश्न पूछलक ज्ञान बढ़ैत अछी, आओ सिखबाक इच्छा सेहो मजबूत होइत अछि।
हमरा चिड़ियाघरक स्वच्छता आ हरियाली बहुत प्र प्रसन्न आयल कारण चारुकात गाछ बिरछल फूल पौधा आ स्वच्च बट देखिके मन प्रसन्न जाय चल
स्वच्छ वातावरण केवल सुन्दरता नहि बढ़त अछि, बल्कि स्वस्थ्य ल लेल सेहो अत्यन्त लाभदायक होइत अछि, आ पर्यावरण के संतुलित राखैत अछि।
घूमिकर बाहर निकलते समय हमरा बुझायल जे वन्य जीव सब प्राकृतिक अनमोल धरोहर अछि, आ हुनकर रक्षा करब हम सभक नैतिक जिम्मेदारी अछी।
यदि सब लोग वन्य जीवन संरक्षण मे